समस
हलो नमस्कार अहाँके की हाल छै।
परसाद हाल काल नीक छै। सब ठीक छै और बताइ छी, रोउवा घर के लोग कैसन ने छै, माता पि ता, भाई, बहन सब तबियत के तबियत नीक छै।
हाँ सबके तबियत नीक छै, अहाँके सबके तबियत नीक से अहाँके घर के
परिवार के तबियत सब नीक छै माय, बाबूजी के सबके नीक छै और ब दे छै, नाश्ता पानी हो गेल। छी या बैठय छै।
जी हमर नाश्ता पानी सब हो गेल छै, सब खूब नीक ढंग से हो गेल छै, सब अभी बैठले छी, अहाँ के हो गेल छै नाश्ता।
ओ हाँ बोला। थोड़ा आराम करे छी आय छी, सु बिछौना पर रहे छी, सुतल रहे छी, काफी बाहर गरमी रहे छै ते लाइट रहे छै ते वही मुबाएल से लाइट रहे छै और बताय छी रउवा पहिले आयल छी।
तब इनाय अभी हम तनी दिन आगे से
जीरेबे बासी लंग। ओ वहाँ रहे मे, कोइ दिक्कत ना
ए हाँ यहाँ पे रहै मे की दिक्कत कोनो दिक्कत न छै, एकदम खूब नीक सुन्दर से रहै छै।
तऽ हम चाहइ छी तऽ हममे वहाँ रह सोचै छियै।
क ने। एकदम रह सकैत छी, कोनो दिक्कत नहि रहल छै।
आओर बताग गर्मी पड़ै छै ढेर?
हँ गरमी तऽ पड़ै छै। आ खूब पढ़ै छै, ऐसे नहि तर महिके पढ़ै छै, खूबे पढ़ै छै।
बारिश उमे नहि होइ छै, क कम बारिश होइ छै कमे।
नहि बारिशो पड़ै छै, वहाँ पे तऽ एके रंग के मौसम रहै छै, एहि कारण दिक्कत जादाा नहि रह छै, दिनमे गर्मी लागै छै, रातमे ठण्ड लागै छै।
कम मौसम करै छै ने। तर सइड तऽ ओहिति होइ छै, तर मह ौ छै गर्मी रहै छै ठणडी रहै छै, दिक्कता छै। रात के बारिश सुनेै छी, साँझ के बारिश सु छै, साँझ के हम ग छी, मार केान ल घर में बहुत सान उड़ छै उहे काफी भीड़ रहै छै मार्ट मे। तीन घण्टा लाग जाइ छै सान लाबे मे सान ले के आबै छ तब देख बहुत दर बारिश छुटि जाइ छै, आधा घण एक घण्टा बारिश होइ छै, तऽ एक घण्टा जाइ छै, दोकान मे दोकान मे जब बारिश छुटि जाइ छै। छी रास्ता में देखे छी कि, बहुत सारा पेड़ पेड़ टूट गय छै और त टूट जाय छै त, रास्ते ब्लॉक हो छै, काफी डर लाग छै बहुतो। भीड़ रह छै सबो आ दोसर चल जा छै, घरे पहुँचे छै तऽ, लाइट भ बहुत कटाइ रहै छै, रात मे। बहुत दिक्कत होइ छै, रात भर। नीद डाल लागल रहै छै, रात मे लाइटे दिन मे लाइट आइ छै तऽ, चार्ज मोबाइल होइ छै, लाग छै, आओर बता छी साइड आम लीची के सब कैसन सीजन चलै छै, आम लीची मिलै छै?
हँ हम तऽ गए छीय अच्छा लागल छै।
तो आर कथमे क रहौ छै। हँ बोल छी।
अहाँके तर आम लिची सब कैसन ठीक छै।
हब तऽ देखिय लीची के तऽ दस बीस दिनक के सीजने रहै छै, आब लीची त म न छै, लीची के सीजन खतम हो जाइ छै, त लीची खबहु न छै, खाटा खटा लीची रहै छै, न खाइ छै, आब लीच खतम होीजन छै नहि मिलैत छै बस आम मिलैत छै आमो अभी मिलैत छै, तऽ पाड़े ही मिलै छै, अपन आम अभी नहि मिलैत छै, दू तीन सुनै छै कि आबैत छै, मार्केटमे मालू गाछके आ गाछके आम नहि होइ छै। गाछ के आम जादा बीजू सबी बाद मे मिलै छै हम त गाछे के आम खााय छी, आ आय छै, बाहरी देखे छ बाहर से मीठ रहै छै, कटा रहे छै, कच्चा रहै छै त खाय ओ मे साद न लगे छै। तऽ काफी दिक्कत होइ छै ओहिस हम थोड़ा थोड़ा आम कमे खाइ छी त, गाछ के आम रहै छै ने तबे खाइ छै, इन्तजार करइ छै, आम कब आइ छै, हम तऽ हर साल मामा जी के घर मामा जी घर के आमे न होइ छै आम काफी दिक्कत बारिश नहि होइ छै, नेसन कोनो भी गाछ मामा जी घर घर ल आम न आय छै, माम जी आम ले के न आय छै, कह छैसन आमे कहाँ आब छै? म त ओार करै छैछ, आम जै छै ने त खाइ छै, काफीम आम अच्छा लगै छै, गाछ के ही आम जे अच्छा लग छै त आइ छी आम रोटी आओर बताय छै र साड आम, लीची कहा मिलै छै ग। आउट साइड आम भी लै छै गाछ के।
ह सभ हो गेल छै।
हेलो।
हँ।
तोरा उ आम, लीची के खाय छीयै।
हुं आम, लीची छी तऽ, खाय छीयै, हमहु खूब।
आ मीठ रहे छै।?
मीठो रहै छै, न त खट्टे न
और बताय छी कहाँ से पढ़ाइ करै छीयै यैह से से की बाहर से
हम अपने स्तर से पढ़ाइ करै छी, इहे से
फेरो कची करा करै के, आगे विचार कची करैके विचार मे छीयै, पढ़ाइ के
कूछो नै देखू, जथि मोन कर देतै, अथिए कर लेबल, जाइ अबरी कथी करब
ह तऽ हम हु, हम तऽ सोचले रहिए थोड़ा तोहर ई की हमर एक्जाम देलै के बाद कंप्यूटर सिखे के छै, अ कंप्यूटर सिखले के बाद थोड़ा अगर कम्यूटर सीख ले बै छीयै, अच्छा थोड़ा इंजीनियरिंग के तैयारी करै छी आ तोरा बाहरमे जाकऽ तोरा अगर बढ़िया कम्पनीमे जॉब मिल जाइ छै, तऽ काफी अच्छा रहै छै, ओहि लै सोचै त छी, तैयारी थोड़े करै छी, देखए छीयै का होइ छै, आगे चलके और बताई छै रउवा कहाँ से करै छै, अपन घरे से पढ़ाइ आगे कन्टिन्यू करै छीयै कि, कही बाहर जाकै पढ़ाइ करै छी?
जैसन समय रहते उहे देख के मन बदलतै। मन करतै घरे से रह केऽ पढ़य के तऽ घरे से पढ़ै छी। मन करतै बाहर जा कऽ रहै छियै तऽ, बाहर जाय कऽ पड़ै, मन करतै विदेश जाय कऽ पढ़े के तऽ विदेश जा जाए के पढ़े छै। जे जथी मन जब कर देबै छै
रउवा से त पूछै छीयै तऽ रउवा कहै छै कि आगे चल के बेंगलोर से पढ़ाई करै छीयै, बैंगलोर के मन खत्म हो जाइ छै त बंगलोर नै जाए छै।
ना ना। कहाँ बोलै छी नाम बोलली नै। जेहने मोन करत रहै छै, तेहने चल जाइ छीयै।
ठीक बात छै अपन पढ़ाई पर ध्यान दे छै, पढ़ ले छै अच्छा नंबर लए ले छै तऽ आगे अपन जैसन मन अपन करै छै, से पढ़ाई करे छै‌ या बाहर से पढ़ाई करै छै, रउवा पेड़ बा हमर अच्छा आ ई तै हम विचार देेबै छीयै की बाहरे से पढ़ाई करै छी और नंबर अच्छा इहा से पढ़ाई कर रउवा का लगै छै, ई सब अच्छा नंबर आय छै की, नै अ दु
जी कहे ना आइ छै, अच्छा नंबर तै एबै
त लै छै। दो
बोलै छी नै।
हेलो।
जाइ छियै की?
हां बोलै ई और बोलै छीयै अ ई घुमे मे गर्मीके छु टी हुए वला छै कोचिंग बंद होय छै त, कहे छी ए चलै छीयै पटना घुमै
भक अहाँके छुट्टी रहै छै, हम आइ छी तऽ अहाँके बोलै छी हमरा छुट्टिए न छै। आ दोकान पर से हिलबे नै करै छी।
उहो काएल का बात नै छीयै, चलि पटना घुम के आबे छीयै, जहिया कहे छी तहीया छुट्टी लेबे छलिए छुट्टी नै, रहे छै पटना घुमे चलम तै चलु।
हुं चल चए चलै छीयै।
तु बोली प्लैन बनेलै छीयै ए बेर, पटना जाय के घूमे के मन भाए के छै, आए हम छुट्टी लेले छीयै, हमरा एक बार कहे छै जाय के बा की नै जाय के बा।
जी। अहां ले लै छी, हम अहां के बता देबै छीयै
सीरियल छोड़ी, सीरियस हो जाए छै हां। पटना घुमय के मोन छै त हम चल उहा पार्टनर साथे जरूर चले छै।
ठीक बात अहाँ छुट्टी ले लेबै छी हम अहाँके बत
पटना के जी पटना के पटना के चिड़ियाघर मे घुमले छीये, वहां आगे जाए के पटना के चिड़ियाघर मे गैल छीयै की नै गैल छीयै?
न हम आज तक जीवनमे कबो चिड़ियाघर न गेल छी, अहाँके खाना पीना भऽ गेल छै?
पेट भर खाना खाय छियै न, काफी दिक्कत होय छै, अ पेट भर न खाय छीयै तऽ चक्कर आ जाइ छै, आ घरमे बहुत जल्दी जल्दी भूख लागी
चलू। चलू। सबके ख्याल रखब। कनिए देखो के बताबै छै कि, हमरा पास छोटे छोटे